प जी कतेक नीक लागैत अछि गाम आबि कऽ चारो कात सबबक छठ गीत केरा के घोर आर सूप दौरी का बाजार मन एकदम प्रफुल्लित भऽ गेल। अहाँ के देख के भी मन एकदम प्रफुलित भ गेल हमरा आर के।
गामक परम्परा आ संस्कृतिके मानयवला उम्री करीब पचास वर्ष ईस तऽ दोसराक किुछु हेतै याऽ अच्छा। जुग- जुग जिउ धीया नीक भेलक जे बेर छठीके आ गाम आबि गेल गेलाह तोर बिना तऽ दलान सुन लगैत छलै। शहरक ओही कंक्रीटके जङ्गलसँ दूर अपन मिथिलाक माटीमे जे छठिक सुआस छै। ओ कतहु कतय भ भेटेतै।
एकदम ठीक कहलो चाचा दिल्ली मे सेहो छ्ठी होइत अछि। मुदा ओतई यमुना कत क भीड़ आ ओ कृत्रिम प्रोखर आ ओ हड़बड़ी ओकरामे ओ आत्मी एतय कहाँ छय जे अपन गामआ कमला नदी क घाट पर छय। ओ चाउर आ चाउर धरि पसरल गामक लोक आ ई घर -घर मे होइत तैयारी ई अनुभूति सिर्फ मिथिलामे भऽ सक कत छी कका
अहाँ ठीक कहलहुँ आओर ठीक कहलहुँ छठि केवल एकटा पाबनि नहि छै ई हमर सभक प्राण छै। ई संस्कृति प्रकृति आर शुद्धातक ओहन महापर्व छै, जकर कोनो दोसर जोड़ नहि। देखू न कहिलेसँ नहाय खाय सँइ ई महाअनुष्ठान शुरू भेलै।
हँ काका काली मासी सेहो कद्दू भात ख खयने छली। हम कतेक दिन बाद ओ अरबा चावलक भात सेन्धा नून देल घी कद्दूक सब्जी आ चना के दाल खलो ओ स्वाद होटल क बड़का -बड़का कोनो पकवान मे नाही भेटैत अछि। छठ पूजा के पावनि के भोजनमे जे स्वाद छै ओ कोनो बड़का पकवानमे नहि भेटैत अछि झिटा शहर आरके भोजन पानि म
हम एकटा बात सोचै छलियै हमर मिथिलामे कतेको पाबइन होइत छठी। कोजारगा मधुस श्रावणी, दुर्गा पूजा मुद्दा छठि पबनीमे कुछ एहन छै जे सब वर्गके एक
दैत अछि अहाँके विचार छै।
हँ बहुत नीक प्रश्न कयलौं कका। तोहर ई सोच देख के हमरा आरो मन प्रसन्न भऽ गेल कका। छठि पाबनीक सबस पैघ विशेषता तऽ ई छै कि ई साम्यवाद आ प्राकृत तिक पूजा कऽ सबस पैघ उदाहरण छै कका। एहि मे दोनो पुरोहित आ पण्डित के जरूरत नाही होइत छै। आ भक्त सीधे अपन सूर्य देव आ छठि मैयै के पूजैत छथी।
आर दोसर बात भेदभावक अन्त देखू जे दौरा आ सूप एहिमे प्रयोग होइ छै ओकरा डोम समाजक लोक बनबत छै जे माटिक चूल्हा आ दिया होइत छै ओ कुम्हार समाजस अबैत छै। जे कन्द मूल, सूथनी, अदरक होय ओ किसानक छै। किसानक खेतसे आबै छै राजा होइत या रंक। सब कय एकहि घाट पर एकहि रंगक सूप आओर दौरा ले के काल होबैत पड़ैत छै। अगस्त गाम गामी सूर्यके पहि पहिन अध देल जाइ छै ई सीख दैत अछि जे समाजमे जे पाछू पड़ी गेल छली। गेल छथी जे ढल रहल छथी आदर पहिने ओकर होबक चाही।
हँ कका ई केतेक सुन् सुन्दर दर्शन छै हम सब जे कॉलेज मे इक्वैलिटी औ इकोलॉजी पढ़ैत छियै ओ तऽ हमर पूर्वज केतको साल पहिने एहि पाबनीके माध्यमस समाजमे लागू कर देने छथी।
एकदम सनातन संस्कृति आर विशेष कय मिथिला परम्परा विज्ञान आर प्रकृतिके आधारित छै। देखू न छठीमे जे भी प्रसाद चढ़ैत ठेकुआ भुसबा, केला, डाभ, नीम्बू, गन्ना, सुथनी ई सब ओहन चीज छै जे स्वास्थ कय ले मौसममे रामबाण छै। ठण्डक मौसम आबि रहल छै। आ ईसब ऊर्जा द बला चीज छै।
हां कका। आ काकी के देखलौं जे आँंगन मे ठेकुवाक लेल कसार आ आंटा सानि रहल छथि हमहुँ जाइ छियै ओतै साँचे पर ठेकुवा बनबै कऽ लेल। मुदा ओतय केतेक नियम छइ नऽ हाथ गोड़ धो कऽ बिना नून छुवे जाय के पड़त छै।
हँ ओतय अपवित्रता बिलकुल नहि चलतै। छठि मैया स्वच्छता सँ प्रस- बहुत प्रसन्न होइत छवि। आ सुनऽ जेए- ओतय सिर्फ ठेकुवा नहि बन बनबऽह चाची साथे छटिक परम्परा म्म मैथिली गीत सेहो गइहऽ तोहर आवाज नीक छेऽ।
हँ कक्का हमरा त पूरा गीत याद नही छै। मुदा ओ काँच ही बाँस के बहंगीया बहंगी लचकत जाय आ उगऽ हो सुरुज देबा भइ भिनसारा बहुत नीक लागता छी।
अहाँक दादी जे -खन ई गीत गबैत छली, तऽ आँखि सङ्ग लोर बहि जाइत छले। मै - मैथिली गीत मे जे करुणा जे पुकार छै उ सीधे भगवान के छू ल्-लैत छै। ओ गीत छनि न केलवा के फरेला घव-घवद उपर सुगबा मिरराइ उ सुगबा जे मरबय धनुष से सुगबा जे गिरय मुरझाय। एहिमे प्रकृति आ जीव जन्तु प्रकृतिक कतेक गहिर प्रेम छै।
हँ कक्का हम ओकरा मतलब समझैत छी। सुगा के मारब नहि बल्कि ओकरा सँ आग्रह करब जे ई प्रसाद छठी मैया के लेल छै। एहि के जूठा नाह जनी नाहि करऽह। कतेक मासूमियत छै एहि सोच म
बिल्कुल आइ गीत सब हमर गाम घरक महिला सबहक कण्ठमे बसल छय शारदा सिन्हा जी जे मैथिली आ भोजपुरीके छठिक गीत गेल- गेलनी ओकरा कारणे आजू पूरा विश्व छठि कर एक एकटा अलग पहचान भेटऽलक भेटलै। हुनर आ भाव ई बेर बहुत खट खटकैत अछि। मुदा हुन- हुनकर आवाज अमर छै।
हँ चच्चा एक बात आओर आजकल शहर मे लोक फ्लैट कऽ छत पर टब मे पानी भरिकऽ छठ कर लेले अरघ दैत छथि। की ओकरा सही मानल जाय परम्परा तऽ नदी पोखरा क छै नऽ।
देखू देशकाल कऽ आ परिस्थिति कऽ अनुसार बदलाव अबैत छै। आजू हमर मिथिलाक लोक रोजी रोटी के लेल, लेल पूरा दुनिआमे पसल छबै। छथि। कतहु अमेरिकामे छथि, कतहु मुम्बई मे दिल्ली मे, सभक लेल छठिमे गाम आनाइ सम्भव नहि पाबैत छै। तऽ ओतय ओ लोग अपन आस्थाके जीवन्त रखबाक लेल छथ। पर व पार्कमे कृत्रिम घाट बन बनबैत छथ छथि। आस्था महत्वपूर्ण छै, माध्यम परिस्थितिकर अनुसार बदल सकैत छै।
अहाँके बात त सही छै कका, जेना मुदा ओतय ओ गामक सामूहिक भावना के कमी जरूर खटकैत है। आ गाम मे तऽ पूरा गाम एक साथ घाट क सफाई करैत अछि। घाट सजबैत आछि।
ओ तऽ छै, गायक छठिमे जे सामूहिकता छै, ओ शहरमे कतहु नै भेटत। अपन गाममे देखू, जे लोक साल भरी एक दोसरा से गप्प नहि करैत छै, ओहो छठि घाटमे एक दोसराके ठेकुआ दै छै, गोड़ लगैत छै। सब दुश्मनी ई पाबनि भुला दै छै। गामक नवयुवकसभ भोर सङ्घाट कर रास्ताके झाड़ू मारब रौशनीक व्यवस्था करब। एहितके एहिमे लागि जाइत छठी। ई सेवा भावना गामक माटियेमे छै।
हा चचा हमहुँ काल्हा भोरसँ घाट सजबाक लेल भैया क साथ जाब। हम सब घाट पे रंगोली बनबै को सोचने छी।
अवश्य अब परम्परा कब आगू बढ़य के जिम्मेदारी तै अहाँके जहाँ न पढ़िए पड़ छै।
हँ काल साँझ खन सब सूप आ दौरा क सजओले जाइ छै। दौरा में ठेेकुआ, कसार केेला के घोर, गन्ना नारियल आ डाभ, नीमबू, अदरक, सुथनी आ केतको प्रकार के फल रख खल जाइत छै। ओकरा बाद सब लोगो को बाजा- गाजा के साथ, दौरा माथ पे उठा क घाट क काज चलैत छथि।
ओकरा बाद नदी व पवित्र पानिमे प्रवेश करै छथि। जब धरि सूर्य देव अ असथाचल की ओर नहि जाइत छवि - छथि। तब धरी व्रती जलमे
ठार भये प्रार्थना करै करैत छथि ओकर बाद धरक पुरुष व महिला सूपकर अपन हाथमे लेए लए कऽ व्रती वऽ हाथमे दैय छथि।